नमस्कार मित्र आइ हम प्राचीन भारत इतिहासक विषयमे विस्तारसँ चर्चा करय चाहैत छी।
नमस्कार ई बहुत महत्वपूर्ण विषय आ छी। कारण प्राचीन इतिहास हमाज सभ्यता जड़ी और विकासक आधार प्रस्तुत करैत अछि।
इतिहासकार सम्भक अनुसार मानव सभ्यता प्रारम्भ पाशान युगसँ मानल जाइत अछि। जतय मनुष्य शिकार आ भोजन सङ्ग्रहपर निर्भर छल
ह पासान यूके प पूरा पसानक मध्यपासान न आ न परसा न घुमे विभाजित करल गेल अछि
पूरापाषाण युगमे मनुष्य पत्थरक साधारण औजारक उपयोग करैत छल आ गुफामे निवास करैत छल
मध्यपाषाण युगमे औजारक गुणवत्ता बेहतर भेलैक आ मनुष्य धीरे धीरे य स्थानीय जीवन दिशामें खकरा सुहेल
नवपाषण युगमे कृषि आ पशुपालनक प्रारम्भिक भेल जाहि सङ्ग मानव जीवनमे क्रान्तिकारी परिवर्तन आयल
एहि युगमे मनुष्य स्थायी बस्ती बनय लागल आँ माटिक बर्तनक निर्माण सेहो शुरू भेल
नव पाषणक युगक बाद ताम्रपाषण युग आयल जताय आम्र आ पत्थर जोनक उपयोग कोमै लागल
सही कहलू धीरे धीेरे सभ्यता विकसित होयत गेल आ सिंधु घाटीसँ भता उदय भेल सिन्धु घाटी सभ्यता विश्व प्राचीनत नगरीय सभ्य मेश एक मानल जायइत छै
एकर प्रमुख नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो धोलाविरा लोथल ओ कालीबंगा छल
ह्म ह एहि सभ्यता नगर योजना अत्यधिक विकसित छल स सड़क सब सुधि योजना सघ संघटस अ बनाओल गेल छल
घरमे जल निकासक उत्कृष्ट व्यवस्था छल जे ओहि समय लेल अद्भुत उपलब्धि मानल जाएत अछि
आ लो ल लोचलमे मजपू बन्दरगाह अवशेष भेटल अछि जाहि सभ व्यापार अछि गतिविधि परणाम भेटैत अछि
आमबासी व्यापार कृषि पशुपालन और शिल्पक कालोमे निपुण छल सिन्धु सभ्यताक लिपि आब भारीपूर्ण रूप पढ़ल नहि जा सकल अछि एहि कारण बहुत रास रस रहस आयु इतिहासकेँ सभक लेल शोधक विषय बनल अछि
सिन्धु सभ् पतानक बाद बेैथिक काल प्रारंभ भेल वेदिक कालकेँ ऋंग वेदिक चाल आ उत्तम वैथिक कालमे विभाजित कय जाइत अछि
वैदिक कालकेँ ऋगवैदिक काल आ उत्तर वैदिक कालमे विभाजित कयल जाइत अछि त्रिवेदिक कालमे आर्य लोक मुख्यतः पशुपालन आ कृषिपर निर्भर छल ओहो समय समाज सरल छल आ जनजातिय व्यवस्था प्रमुख्य रूप विद्यमान छल
ऋग्वेद प्राचीनतम वेद ग्रंथ मानल जाइत अछि उत्तर वेदिक कमले कृष्ण कृषि व्यापारक अ सामाजिक आरचनामे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखल गेल
एहि कालमे वर्ण व्यवस्था अधिक सङ्गठित रूप धारण कयलक राज्य सभा आ समिति जेकाँ राजनीतिक संस्था विक कास सेहो भेल वैदिक कालक अन्तमे अनेक महाजनप उदय भेल
इतिहासमे सोलो महाराजा पद उल्लेख दैत अछि मगध महाजनपद धीरे धीरे शक्ति शक्तिशाली राज्य बनि गेल उभरल
मगधक उतष्कर्ष बिमभिषार अजातशत्रु आ महापद्मनंद न नन्दक महत्वपूर्ण योगदान रहल एहि कालमे धार्मिक सुधार आंन्दोलन से हो प्रारंभ भेल
भगवान महावीर जैन धर्मक चौबिस शीर्षकाल मानव जाय छथि महावीर स्वामी अहिंसा स अपगृहत बल बलदय छल
ओहिना भगवान बुद्ध बौद्ध धर्मक संस्थापक पक मानल जाइत छथि बुद्धक जन्म लुम्बनीमे भेल आ हुनकर ज्ञान प्राप्ति बोधगयामे भेल
बुद्ध मार्ग अ अष्टांगिक मार्गक उदेशय देना चलाउ बुद्ध धर्म शीघ्रे ही भारत हँ एशिया विभिन्न भागमे खेलीगेल
बौद्ध धर्म शीघ्र ही भारत आ एशिया विभिन्न भागमे फैल गेल मगधमे नन्द वंशक बाद मौर्य साम्राज्य्यक स्थापना भेल चन्द्रगुप्त मौर्य मौर्य वंशक संस्थापक पक छलाह हुनका प्रदर्शन प्रसिद्ध राजनीति चाणक्य देन छलाऽ चाणक्य अर्थशास्त्र प्राचीन भारतक महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रन्थमे मानल जाइत अछि
चन्द्रभुप्त म एक विशाल साम्राज्य निर्माण करने चलाउ उनकर उत्तराधिकारी बिन्दुसार बनला बिन्दुसार सब सम्राट भसलाही
बिन्दुसारक बाद सम्राट अशोक गद्दी पर बैसलाह अशोक मौर्यवंशक सबसे प्रसिद्ध शासक मानल जाइत छथि कलिंग युद्धके विनाश देखिकेऽ अशोक गहन रूपमे प्रभावित भेलै युद्धक बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लेल
अशोक अहिंसा शान्ति अधर्म प्रचारक नीति अपनौलनि हुनकर शिलालेख आ सत्तम इतिहासकार महत्वपूर्ण स्रोत मानल जाइत अछि
अशोकक बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर भैल गेल मौर्य वंश शुंग वंश कणब आ सातवाहान वंशक उदय भेल एहि कालमे कला संस्कृति आ व्यापार पारिक विकास जारी रहल
उत्तर पश्चिम भारतमे हिन्दू ग्रीक आ कुसान शासक सभ सभक आगमन भेल किसान सम्राट कनिष्ठ बुद्ध धर्मक महान संरक्षक मानल जाइत छथि
जी बिल्कुल एहि समय संघार कला से शैली विकास भेल गुप्त वंशक संस्थापक श्रीगुप्त मानल जाएत अछि बादमे गुप्त सम्राट अस्थापना भेल जे प्राचीन भारत त सरी उब कहल जाइत छै